हेलो
हेलो की हाल चाल छैय भाईजी?
ठीक छैय ठीक छैय अपन बताबियौ।
अपन तऽ नीक नहि य।
कि भेल?
आब हमरा सभके घरमे तऽ बुखार लागल छैय नुनूक भेलै। बुच्चीके भेलै फेर हमरा भेलै। हँ बुखार भए गेलै ह लगै छैय लू लैग गेलै गर्मी कतेक छैय।
ह से हमरा भाायजी से पूछै छथिन कहाँ छैय? की हाल चाल छैय?
तब केना हेतै? मौसम क कि हाल चाल य ने मौसम?
मौसम बड् गर्मी छलै इधर।
हँ
ह दीश की हा की हाल मतलब केहन छ मौसम? बड्ड गर्मी छलै की कहब छोटके भए गेलै बोखार छोटकाे भेलै तऽ ओकरा ठीक भेलै तब फेर हमर बुच्चीके भए गेलै बोखार ओकर बाद हमरो भय गेलै हैन मोन खराब छनि गर्मी मे की बात कहुँ।
आ बोखार बाबू क ठीक छैय।
हँ ओकर तऽ ठीक भेलै। पुछियोकेऽ ठीक भेलै तऽ हमहूँ पटका गेलियै।
जा
आओर सब बाजू हँ सब एकाएक भए गेलै लगै छैय वायरस छैय इन्फेक्शन छैय ने त से एसी वजह से। और सब ठीके छथिन अहाँ बजियो अहाँं ठीक छि? मजी सब केहेन छथिन? नाश्ता पानि भए गेलै अहाँके?
पानि मोर गेल
की सब करलियै अहाँनस्ता
बनाल नै आवै य पूरी सब्जी सेवइ
हँ और अहाँके बुच्ची केहन छै
ठीक छै अभी तऽ ठीक छै अभी तऽ नानी गाँव गेल छै
अच्छा नानी गाँव गैल छै नै
नानी‌ गाँव गेल छैय
कब एतै ननी गाँव से
देखू कल कल ऐतै फेर
आओर सभ बाजू अहाँ कब अयबै भैईजी
एनाम तऽ आबयवला रहियै बीचमे आब की होइ छै अहाँक मालिक कतय यए
हमर मालिक कनीटा गेलै ही नै गाम बगले मे गेले छै ने गले छै अपन दोस्त के गाम पपा फोन करै रहथिन तऽ ओहि केने छलखिन
हुं
आब देखै छथिन बोल लकै जे आधा घण्टामे आइब जायब
हूं ओ जे बिया मे जाय वाला रहे नइ गेले ये
नहि हम अभी ये कल तक कल तऽ गले रहे ह राजपुरा बारती भतीजा क बियाह रहे नऽ
हू
ई मेे पासे मे रहे तऽ गल गलखून फिर उ फिर राते खुना चल
ओ
आ गेल हू ना पीर फौन करले रहथिन ओकर पपा तब गेले छैथ तऽ परदाहा न देखै की बात सब छै तऽ हो सकै छै बिहा शादी के बाद भरि छै या नैय तऽ कोनो बात भेल त हमर नूनू सब शूतल छथिन अभी आओर सब बाजू
आओर सब ठीके ठाक या इसकुल तऽ एकरा इसकुल आर तऽ अभी बन्दे छै न
की बोलै हँ स्कूल यर तऽ बन्द छै ओ भले बन्द छै मन खराब मे कते भेजतियै इसकुल हम की बतबू भाइजी यौ उठै छियै फी सुत जाइ छियै उठै छियै सूत जाइ छियै देहेमे तऽ शाके नइ लागै छै शरीरमे हमरा
हू तऽ दुलाक कहियो बढ़िआँ बढ़िआँ विटामिन कैल्सियम लए कऽ देतै
दै दै छै अखनिओ देलकै हन ओ आर एस एल बला कहलके पी ले पी ले पी ले तू क्य हो घोटबे नइ करै छै पिनामे आओर सभ बाजू ओम्हरके हालचाल ठीक छथिन न
एम्हरो सब चलि रहल ये
आहां कब अएबै
देखियौ आबयवला थिहैये बीचमे यौ आब देखियौ कब आबै छियै
ओ तऽ मतलब नहि हेबै ने
ह ई बैते लेकिन आब साझ मे प्लान बताएब केना की छैय
अ हममे सोचिलिए अयबै हमर मालिक कहे छथिन कि ह एऐतै त ओ कहल छै कि नहि कहब एऐते तऽ फोन करब हम कल करलियै रहे अहाँके फोन तऽ अहाँके फोन नैय लागे रहथिन हां कल सुबह टामे फोन करने रहथिन अहाँके अहाँके फौन नहि लगलै
ह
तऽ
ह तनी रर दू दिन बीजी छलियै
हँ हो जाइ छै
हँ
से त बात छै हो जाइ सही बात ज छै
ह यो कामे काममे त हम जरूरी छै ने य नहि
हँ अ
ह
बात तऽ सही बड़ स आओर सब बाजु भाइ जी
आओर सब ठीके ठाक छै देखियौ ने अभी अब साँझमे देखियौ आइ अगर जेबै तऽ फेर दू तीन दिन बाद
ओ
ह
चलू ने मन ठीक होइ छै तऽ चलबै घुमय लऽ
ह ह प्लान करू
मन सभके ठीक भए जेतै ने तऽ चलब बनारस गंगा घाट।
ह्म हँ ह
ई गंगा आथी देख लेबै वहाँके बहुत प्रसिद्ध छैय ने देख नहि सुनलकै ह ने तऽ हम खूब बड़ा लेकिन हममे तऽ गेलियै ह ने नहि ह
ह
ओते छियै बाद जायब अहाँ तऽ गेलियै ने ने ने
हँ हम तऽ गेल छलियै बढ़िआं बहुत सुन्दर बहुत मोन लागत
चलब ने एकबार मोन ठीक होइ छै तऽ चलब घूमलियै
हँ बाबाके दर्शन उर्शन भी होइ जतै
हँ
म
आ तऽ बाबाधाम चलबै
बाबाधाम
हँ चलब बाबाधाम चलबैचल चढ़ा कऽ अयबै
ह्म आओर बताबियौ
सब ठीके छैय इमहरे साल हमर बच्चा एतने ने गर्मी के छुट्टी बर्बाद भए गेलै बच्चा सबके
हँ
एक सप्त तऽ मोन खराब भए गेलै आ ऊपर से पी कऽ कतहु नहि गेलै हमरा बच्चाा सब।
हूँ
आओर सब बाजू अहाँ।
आओर सब ठीक य।
ठीक य ने सब?
अहाँ आ रहल छिय आज की?
आँ
हाँ आबै छी की?
देखियौ ने आइ साँझमे प्लान करै छियै। जायत पड़तै बिना गेल तऽ उ सब नहि न अबिता।
हूँ नहि तऽ छोड़ दियौ पन आओर दू चार दिना। घूमते फिरते रहतेै खेते पीते। के भी हवा लेके चाही।
एक दोन क छुटी ले कऽ
सही बोलै छथींन हँ। आनि घर मे बुच्ची के मोन लाग रहे छैय कछु बौआ के?
नै होतै ने तऽ जयबै तब दू तीन दिन दू तीन दिनमे लय लेबै तऽ यहीं रहतै कुछ दिन।
हँ
आहों सब आहों सब आयब घुमय लए।
हँ अइबै अइबै।
हँ
आइबय
आइब जेतय ने कहाँ पर
हँ
चककरवा गांव सब फला
अबे हमे हमे तऽ सोचलियै ह ने जायब घुमय ला। तब चलब वहाँ घूम घाम लेब। की करब इतना ने गरमी छलै ने इ साल ओर सब भाइजी सब नीक या ने?
सब कुशल मंगल यैय। गर्मी बहुत छैय अपन ख्याल रखो बच्चा बुतरु ख्याल रखु।
हू ठीके बोलय छथिन भाई जी।
चलू फिर बतियाबै छियै।
अच्छा ठीक चलै ठीक छैय।